त हँ
हेलो
हाँ की हाल
छी
बैसल छी अहाँ की करी हँ हमर तऽ भऽ गेल अहाँके
हर आानन्दवर
ह तऽ आइ तऽ नहि नीक लगैत छथि तऽ अहाँके
केना कऽ नीक लगतै हे कहै नहि छै जे मायके प्रिय बेटी आ
हुँ से तऽ छैहे बेटी बाल बच्चाके लोग मे नहि रहै छै तऽ नहि इ नीक लगै छै
एगो बतऽ कहँ लोक कहै छै पुतोहु लेकिन बेटी जेतेप्रिय लगै छै ने हह ह एते पुतोहु नहि लगतै की
हँ त बेटी टी मे मे अहाँके सभ बात कहू नीक खराब पुतोहुके अहाँ नीक कहि सकै छियै खराब अपने नहि न कहि सकैत छियै
जानै छियै नहि हमर रहै नहि ने छै हमर लड़की तऽ भरि दिन तऽ बेचारे इसकुल ट्यूशनमे रहै छै आ कनिए देर आयल ने उएह कनिए देेलहु रहल अपन अथि कयने
अं ह
आ साँझ सब हमरे लगमे छै काल्हि अथी बनबै छलियै लिट्टी आ तेल कनि अथी सभ उपड़ि गेलै हाथ परर दौड़ल गेलै माँ क्य हुआ क हुआ एगो जा कऽ बरफ रगड़ि रहलै एगो किछो एगो किछो
से देखियौ तऽ ओते पका लेलहुँ अहाँ ध्यानसँ कििया नहि करैत छी काज धन्धा
की कहू हमरा ने एम्हर कि नहि कि जानै छियै हम पकड़ैवलाासँ जे पकड़लियै ने ओहि ओ छिलकि गेलै ओ भेलै ने छिहुल गेलै आ छिहल गेलै तऽ गरम तेल रहै ओ जानू जे भगवाने बचा लेलक कममे पाकि कऽ रहि गेलहुँ तऽ हमर बौआ रहय चारि पाँच सएके एगो दबाइ ल ने देने जे ओहिपरमे फौँका नहि हुअ देलकै नहि तऽ ततेक फौँका भऽ जयतै जे
हँ से तऽ भइए जाइ छै अहाँके
आब तऽ बुचिया चलि गेलै ह देखियौ केना कऽ बेचारी काल्हि पहुँचतै क काल्हि काल्हि रातिमे पहुँचतै आइ गेलै हे ने तऽ आइ राति भरि रहतै गाड़ीमे बुझलियै काल्हि दिनमे काल्हि जे साँझमे कहीँ जा कऽ
ह तऽ भ भानस भानस कथी के भानस कथी की केने रहि आइ
हँ नस्ता बन रहै छोला जीरा राइस छोला तखन कहु जें अथी बनेने छलियै ओ बौआके देने छलियै नीमकी छानि कऽ फेर कहौ जे लिट्टी बना कऽ खाना इहा सब बनल हन
हँ आ
अहाँ कथि कथि बनेलहुँ हन
हम तऽ बनेने रहियै दालि भात तऽ सजमनिके भुजिया ओकर बादमे बनेने रहियै आल्लूके करैल के बुजीया किया ओकर बाद मे बनेने रहिय येय अहाँके ई तरुआ बनेने रहियै
हे हमर तऽ फ्रिजमे काटलो राखल छैछो काल्हि खुन हम मुछानने छलियै आ काटल छै तऽ कनि राख खेलियै कहलियै साँझमे छनबै लेकिन हम खा लै छी ने किछो तऽ हमरा खराबी करैए आ बनबै छी तऽ छूत धर खाइए लै छी खराबी करै छै
हँ से तऽ खराबी करै छै हँ
तेल मसाला ज्यादा करैला तरलियै ओहो कनि खा लेलियै फेर आलू कोबीके सब्जी बनेलियै अच्छा ता तेल मसालाक क किछ किछु खाय लागब ने तऽ लगत क हमरा जेनाक लेटिन रु के लगेया
आ हँ तऽ तेल मसाला नहि पोचैत छै लेकिन अहाँके
लेकिन चालि खराब खा लेब ई नहि जे जे चीज बननेमे नहि करब से नहि
से नै होय से रहल अहाँ कें नीक चीज बनेबै तऽ मोन केना हत जे नहि खायब
चलबै साँझमे घुमैयौ
चलब
अपने छथि से
हँ से तऽ छथिन आइ घरेमे आइ छुट्
तऽ नहि जाउ छोड़ि देबै क लैसे हँ एक एक दिन तऽ आ नहि एक दिन तऽ रहबे करै छथिन तऽ कथि लए साँझ मे चूड़ आर भुज कऽ दऽ देबनि
हँ हँ हँ तऽ उरा सझ चूरा बदाम भुज कऽ देबै
ह नहि जाउ ओ केना एक जे भइ हे एक दिन त कहलहु कि चलितहुँ गरीब स्थान जाकऽ बाबाके जल चढ़ाबितहुँ एक दिन
हँ तऽ सोम के काल्हि काल्हि के पलान चलू ने काल्हि द खै छिय
हे तऽ काल्हिके पलान ह काल्हिके पालन केना कऽ करू हे आ रौदा ते एहन उगै छै राक्षस बला जे ह देह पका देत
हँ से तऽ रौद उगबे करै छै
हालतप गरीब स्थान ग गरीब स्थान जा अयलए ने हँ गरीब स्थान जाय लए चारि बजे चलू पाँच बजे तब
हँ तऽ चारि बजे उठि कऽ जयबै तखने हैत
हँ
आओर सभ कहु
की करबै नहि जेबै एखन रहऽ द कहियौ मौसम देखब ने ठण्डा तहन चलब जन करहो पैसा हेके की करब
ब हँ तैय प्लान बनाएब पानि तानि हेतै तऽ मौसम ठंडा ब त प्लान बनाब तहिये चलब
ह तऽ हम ओकरा नहि किछु करबै ओ हमरा की कहैे हम आ ले आ हे आम ले के आम अहाँ अथ बना देम तऽ तनिक अहाँ जे घसके आचार बनी बना देब बड़ा ने एहन मेहनत कऽ के बना देबनि
उ न छोड़ु कोनो जोगरक के नहि छै हमर देखै छियै इडली के मशीन दू महीना से रखलियै आ हमर बच्चास सब आयले इटली लए क दिन कहलकै यए आ हम केनाकऽ बना कऽ दियै आ ओहि दुआरे हमर दही फुलल सूजी अहाँके फेका गेल
हमरा जे हमरा जे कहतै ने हमरा कहलकै हे बड़ा आम फड़ल छै आम लेबै ने तऽ अहाँ की करब ने हमरा ने घैसि के बनेलियै से बना देब हम सभकिछु देब बना देबै हम कहलिय जाउ मेहनतके रञ्जत करै लए
ऊपर से ओकरा खाय में बड नीक लगै छै बनावे मे ओकरा दे मे
ह खायमे दू दिन दे द फेर ओहि दिन देखलियै कतेक देलियै फेर ओहि दिन एतेक माङगिक कऽ लगल आब हमरा छैहे नहि एतनी छै हम हमसभ नहि खाइत छियै बहुत कम खाइत छिय हम तऽ एक डिब्बा आनलियै साल भरिसँ बाँटिते छियै हम नहि खाइत छियै हमसभ कम खाइत छियै हमरा ने कहियो एकर अथी करै लए त लमे जे कोनो खटाइमे देबैला सब्जी रहत ने तऽ ओहिमे हम कनि धऽ देब नहि तऽ हम ओतेक नहि खाइ छी
ह ओ राक्षस छै खाय पियए मे ओकरा अचार द दियौ नीक न दियऔ घर मे ओकरा बीमारी चढ़ल छै आ हम अहाँ बनाक दियौ ने तऽ स सट खेत
ह मेहनत नहि लगे छै हम अगिला बेर बनेले रहि बड़ा मेहनत कऽ कऽ बाप रे अहाँ कनि कनि गो के आमकेँ छील कऽ घैसि कऽ तब बनेने छलियै आ जाने छलियै पक्कल सन नाम रहे नद तेते सुन्दर ओकर बनलै जे हम की कहू खूब सुन्दर कुच्चा बनलै
हूँ हूँ हँ अहाँके अचार बड़ नीक रहए अहाँके तऽ ओहनो अचार बन बका मिच मिरचाइके जे काटि खोटिकऽ जे सब चीज दऽ कऽ बनबै छियै कोबी मटर सब धऽ कऽ ओऊल धऽ कऽ सेहो अचार अहाँके बड़ नीक
जे खा कै बनेबो नहि कर छै हम नहर नहि के खाइया हम नैहर दऽ देलियै एक बेर एक डिब्ा आ हो हेबो करते मिीटके से दू तीन गो डिब्बा मे खड़ा भऽ गेल हम नहि बनबै छीियै मतलब केओ खेबे नहि करैत छै त बना के जुटे के तेल गुड़बर बात करै छी पहिले नहि अहाँके सङ्गा हम बनबै छलहुँ तऽ बनेलियै तऽ हम एक एक डिब्बा बरका डिब्बामे अपना नैहर भेज देलियै आ ए एक बेर हिनका देलिये एक टिफिन त गांव लऽ गेलखिन तब द देलखिन बलहा बाली के अपन उ खेल बड्ड नीक रहए बड्ड नीक बनबय लए बाजिेने खाय लए बड़ नीक लगैए
ह तऽ आ तेल मसाला खर्चा करतै तहन ने होइ छै अचार
ओ हर आमीके सड़ल सनके बनै छै नीके नहि बनै छै नीको चीजके बिगाड़ि दै छै हममे तेल धरबे ने करतै मसाला धरबे ने करतै चोरनी छुद्धरि कथिी बनतै नहि बनै छै ओकरा आ आओर जनियो ने साल भर के हमरा एखनो बनल गांव मे धल छै डिब्बा मे आ से पिअर गहक गह चमकै छै ओहि दिन निकाललियै तऽ कहलकै हे एखन केन कऽ आम अथी आम नहि कतहु भेटै छै अहाँ केना कऽ बनेलियै हम कहलियै की बनेबै ने कीन कऽ अनलियै तऽ बनेलियै पीअर गह गह खूब सुन तऽ आ ओ तऽ हरमजादी चोरनिआँ की करतै दस किलो बीस किलो आमले अबै छै आ काटि लेत आ तड़े तरे ओकरा सरा देत ओ सड़िए कऽ गेला
तऽ छिछिएतै तऽ ओ टाइम लगे छै कि बनब सोनब में कोनो चीज टाइम लगै छै क ओनाहि
आ ओहोमे साफ सुथरा नहि रखे छै अथी मे जे फूले ल धरत ने की कहै छै नून मे तऽ बीस दिन नू मे फूलैत फूलैत सड़ गेल पिलुआ पताइ फड़ेने रहल नीक नहि हमरा तऽ देते ने त सात जन के चीज नहि खेबै आब हमरा ए किछु देब आबै छै तऽ नहिै हम कहै नहि हमरातऽ नहि दिय हम अहाँ क नहि खायउ हम एहि बेेर कहि देलियै अहाँ हमरा नहि किछु दिअ हम नहि खायब आ जूठेके हमरा घरमे नहि दिअ नहि किछो हम नहि किछो लै छी हमही साझं साझं कऽ दऽ देबै सब्जी खाना जे बै हम नहि खाइ छियै ओकरा ओ पापी छै पापीके हाथके हम खाना पसन्दू किछो नहि चाय लऽकेऽतै तऽ हमरा उल्टिए भऽ जेतै हम ओकर चूल्हा चौ कि गन्दा देखै छिय नहि
ह हँ से तऽ इ देख ल नहि देखले रहिय उपनयन में जे आयल रहै केहन वेश भूषा रहै हे सोलकनमा जेकां
गांव तऽ कहलियै कहलै हे अहाँके एगो साड़ी साजा ब्लाउजके उपाय न हय कि अहाँ
हँ बढ़ियां पहिर क अयत
सेट बढ़ साल भरिक हसं आएत न आसिन कातिक तसगे आब उएह मे पाबनि पूजा साल भरि पहिरलहुँ तऽ एक सेट हम कहलियै एक सेट अहाँ किएक नहि बढ़िआँ कऽ कऽ रखै छियै कतहु जाय लेलए अबै लेलए हँ एकसेट अहाँ क कऽ कऽ रखयके चाही ने। ओहने छैय पापी छैय। कतनो रहतै ने तऽ ओहने पहिर कऽ जेतै।
हां ई नहि कि हँ एक दूगो कपड़ा बढ़िया पहिरब रखब से नहि
नहि किछो छैय ओहिपरमे त ओते कुदै छैयओकरा जब भऽ जेतै सेटपर सेट तब तऽ ओ आगि लगा देतै ओहन ओहन लोककेँ भगवानो तेनाहिते करै छथिन। ओहने ओहने ओकरा कतनो दऽ देतै ने ओहने चालि रहतै गाँंव मे जेबय ने तऽ बढ़ियां बढ़ियाँ साड़ी देखबय नया नया बारह बारह हाथ के एगो उम्हर फेकल एगो उम्हर फेकल ओगो उम्हर फेकल कोनो चीज के शबूर नय के ओकरा रखो अ इज्जत से नय त केना के रहतय कपड़ा ल त इज्जत से नहि रखतय तऽ नहा लै छैय ईंटा पर मे सड़े रहै छैय ओकर साय बेलाउज
आँय